हेलो हँ नमस्कार दोस्त की हाल चाल अछि
नमस्कार ची सब ठीक अ छी
दुर्गा पूजा आबि रहल अछि तऽ सोचलू जे अ यही बे समय से खरीदारी कयल जाय पिछला साल भीड़ एतेक बेसि अ छल जे आ आराम से कुछु देखबो नही भेल एहि बेर चाहै छी जे परिवारक सब सदस्य लेल आपन आपन आब पसंद क कपड़ा, जूता-चप्पल आ जे जरूरी होइ छै, से सभ लऽ कऽ जायब सामान आराम से किनल जाय
हमरा यही विचारा छै। दुर्गा पूजा साल के सबते ख़ुशी देनियार पर्व होइत अछि यही समय नया कपड़ा परिवारक घर सजावक स्वादिष्ट भोजन खावक आ सब संग समय बिताबयके अलग आनन्द होयत अछि जहय समय पर खरीदारी कयल जाय त इह मन शान्त रहैत अछि आ भीड़ भाड़स सेहो बचल जाय सकैत अछि
हँ तोहर परिवार खरीदारी लेल तैयार अछि कि नहि हँ हमर घरमे सभगोटे अपन अपन सूची बना लेले छथि मम्मी कहै कहैत छथि जे पहिने जरूरी सामान कीनु तकर बाद मनपसन्द चीज देखब, एहिसे खर्चा। नि नियन्त्रणमे रहैत अछि आ कुछु जरूरी चीजे छूटैतो नहि अछि
हँ हमरा घरे सेहो तैयारी चलि रहल अछि मम्मी साड़ी कीनत सोच रहले छथि पापा ले कुर्ता पैजामा छोटे भाय ले जींस आ टी शर्ट आ बहन ले सुन्दर ड्रेस सब अपन पसन्द बताबै छथि ति मुद्दा अंतिम निर्णय मिलजुल कर लेल जाइत अछि
हम सोचि रहल छी जे एहि बेर एकटा अच्छा कुर्ता किनब आ पूरा पूजा समय पारम्परिक कपड़ा पहिरला से अलग खुशी भेटैत अछि संगहि एकटा आरामदायक जूत टा सेहो लेब कारण पूजा समय बहुते घुमनाय होइत अछि
बिल्कुल सही करेलू आरामदायक जूता बहुत जरूरी अछि, दिन भरि पंडाल घुमब, मित्र सभ सँ भेटत। फोटो घिचायब आ मेला देखब ई सभ सँ लऽ कऽ नीक जुत्ता पहिरब जरूरी अछि नहि तँ पैरमे तकलीफ होयत दुखइ लगैत अछि
तोरा की लागैत अछि बजारसँ खरीदब की ऑनलाइन आइ कालि ऑनलाइन सेहो बहुत विकल्प भेटैत अछि मुद्दा हम तऽ कपड़ा पहिरेके देखलाक बादमे खरीदब पसन्द करैत छी
हमरो ऑनलाइन लगैत अछि दुकान पर क पूरा रंग कपड़ा
कपड़ा नाप आ गुणवन्ता देखल जा सकैत अछि परिवार संघ बाजार जायब सेहो एकटा सुन्दर अनुभव होइत अछि रास्ते में नश्ता बातचीत आ हँसी मजाक से दिन यादगार बन जाइत अछि
सही बात हमरा तऽ अ मिठाई के दुकान पर रुकब सेहो बहुत नीक लागैत अछि खरीदारी बीच में समोसा, कचौड़ी, जलेबी। आ चाय खायद तऽ थकान सेहो दूर भरि जाइत अछि
हमरो यही बात से पूरा सहमति अछि पूजा समय बाजक रौनक देखब अलग मजा होइत अछि जागरूकता रंग बिरंगा रोशनी सजल दुकान मधुर गीत आ खुश चेहरा सभ देखलासँ मन बहुत प्रसन्न भऽ जाइत अछि।
ह चल एहि रविवारक हम दुनू संगे बाजार चलब आराम से सब दुकान देखब तुलना करब नीक सामान चुनब आ बजट अनुसार खरीदारी करब जल्दी जल्दी नहि बल्कि सोची समझी समान ले
ई बेर खरीदारी संग खूब घुमल, फोटो खिंचायब, स्वादिष्ट खाना खायब आ दुर्ग आ पूजा क पूरा आनन्द लेब आशा अछि यही साल पूजा हमस ले बहुत खुशी शान्ति आ सुन्दर याद भलि जाइत अछि
एतेक दुकान सजल छल जे बुझाय छल आ पूरा शहर दुर्गा पूजाक स्वागत करैत अछि। रंग बिरंगल लाइट फूलक सजावट अ कपड़ा के दुकान पर भीड़ आ बच्चा सबक हँसी खुशी आ आ र चारुक्त पूजा गीत बजैत छल हम धीरे धीरे सब दुकान देखैत रहलहुँ ताकि कोनो नीक सामान छूटि नहि जाय
हँ हमरा बहुत आनन्द भेल पहिले तऽ सोचले रहली जे जल्दी खरीददारी समाप्त भेल जाय तऽ मुद्दा हर दोसर दुकान पर कुछो नव चीज देखैत चल। सुन्दर कुर्ता आकर्षक साड़ी आ बच्चा सब ले रंगीन ड्रेस मम्मी हर कपड़ा ध्यान से देखब छलै और कहले छली जे आरामदायक कपड़ा सबसे बेसी जरूरी होइत अछि
हम एकटा दुकान पर नीला रंगक कुर्ता देखलू पहिने तऽ रंग मात्र नीक लागत मुदा पहिरेके देखलाक बाद तऽ ओरो बेसी पसन्द आबि गेल दुकानदार कहलक जे ई कपड़ा बहुत आरामदायक अछि आ पूजा समय पहिरबाक लेल एकदम उपयुक्त अछि तकर बाद हम ओहि कुर्ताक सङ्ग मिलैत जुलैत पैजामा सेहो कीनि लेलहुँ
हमरो खरीदारी बढ़िआँ रहल अछि हमे खट्टा हल्का रंग शर्ट, एखट्टा जीन्स आ एक जोड़ा जूता कीनलौ जूता कीनब समय बहुत ध्यान देलु कारण पूजा समय बहुत पैदल चलय पड़ैत अछि केवल सुन्दर देख कब काफी नही होइत अछि आरामदायक होना सेहो जरूरी अछि
हमर छोट भाय तऽ खिलौनाक दुकान देखीत उत्साहित भए गेल ओ बार बार कहै छल जे एकटा गाड़ी एकटा गे गेंद आ एकटा छोट रोबोट किनि दियौ आखिर मे मम्मी कहली जे एके दिनमे सब नाही धीरे धीरे किनब तखन ओ मुसकी देत देतऽ मानि गेल।
बहुत देर धरि अलग अलग डिजाइन देखैत रहल आखरी ओ अपन पसंद के सुन्दर चूड़ी आ मिलैत रंग हरियर क्लिप किनले घर आब के बार बार सबके दिखाबैत रहले जे कि किनल
ख खरीदारी बीचमे हमसब एकता है होलसेल अ बेसलहु गरम समोसा कचौरी जलेबी अचाय अ मंगेलू दिन भर घुमबाक कारण थोड़ा थकान मुदा स्वादिष्ट नश्ता खाय त ही फेर ऊर्जा आबि गेल परिवारस बेसी कक खायब सेहो अलग खुशी देत अछि।
सही कह लेलु हमरा ते बाजार वातावरण बहुत नीक लगे छोटा छोटा बच्चा अपन माइक हाथ पकड़ के घूमत छल युवा सब फोटो घिचबैत छल बुजुर्गो सब आराम से खरीदारी करे छल सबके चेहरा पर पर खुशी साफ देखैत छल
आब बस पूजा शुरू होबाक इन्तजार अछि नया कपड़ा पहिरब पंडाल घूमब माँ दुर्गा माँ दुर्गा दर्शन करब सब से भे भेटब खूब फोटो खिचायब आ राति धरि मेलाक आनन्द ले एहि समय पारिवारिक ओहि पल बहुत खास बनि जाइत अछि।
बिलकुल दुर्गा पूजा केवल खरीदारी नाम नहि अछि बल्कि परिवार मित्र अपनापन खुशी आ एक दोसर संग समय बिताबे के पर्व अछि आशा करै छै जे यही बेर पूजा सब जीवन सुख शान्ति स्वस्थ आ बहुत सारा खुशियाली लायत लेल अछि
आइसँ आइ सुबह जखन हम नया किनल कपड़ा फेरसँ निकाली के देखलू तऽ मन मे बहुत खुशी भेल मम्मी कहली जे पूजा शुरू होय मे से पहिले सब कपड़ा एक बेर ठीक से देख लियौ कही कुछो बदलावक जरूरी हो तऽ समय पर बदलि सकब हम सब कपड़ा तऽ लागा के अलमारी मे नीक से राखी दहेलू ताकि पूजा दिन साफ सुथरा अवस्था कथा मे पहिरी सकी
हमरा घरे सेहो ओ तैयारी चलि रहल अछि। मम्मी नया साड़ी स्त्री करार देखली पापा अपन कुर्ता निकाल के देखली और कहल जे ई बेर सब गोटे संग पूजा देखब जायब छोटे भाय तऽ आइ से नया जूता पहन के जिद्द करै लगा मुद्दा मम्मी हसैत के कहलेन पूजा दिन पर्वे तक बेसी आनन्द आयत
कहली हमरा लागल जे एखनो किछु सामान किनबाक बाकी अछि घर सजेबाक लेल रंगीन लाइट अगरबत्ती फुलदान छोट छोट सजावटी सामान आ पूजा लेल धूप आ फूल कीनब जरूरी अछि मम्मी कहलि जे घर साफ सफाइ आ सजावट करला से पूरा समय घरक माहौल बहुत सुन्दर भेल जाइत अछि
सही बात करे हम सब सेहो आइ बाजार जायब बहिन कहते छल जे दरवाजा पे सुन्दर बनावट लाएब बाइक खिड़की पर रंगीन लाइट लगाइब आ बैठ कर कमरा साफ सुथरा बना देब मेहमान जखन घर आबैत छथि तखन साफ घर देख कऽ सभके नीक लगैत अछि
तोरा याद अछि बचपनमे हमसभ पूजा समय पापा मम्मीके संग बाजार जाइत रही छोट छोट चीज नीक अ किन किनला पर सेहो बहुत खुशी होइत छल नया कपड़ा हाथ मे। लेतही मन करैत छल जे जल्दी पूजा पूजा आबैक आ ओहि दिन पहिन ली
ओ दिन बहुत यादगार छै हम सब खिलौना गुब्बारा बाँसुरी आ मिठाई किनत रही मेला झूला झूला लेल बहुत उत्साहित रहैत छै अब पैघ भए गेल अछि मुदा आ बचपना खुशी एक। मनमे ताजा आ ठीक छै रखे छी
ठीक छै रखै छी।